हेलो
हँ सखी अहाँके की हाल चाल छै
हमर आरके सभ नीक छै सखी अपन आरके कहूँ कैसन छै
हर आर के भी हाल चाल सब नीक छै आओर अब तऽ तनी साावन आबे के राहै नैय सखी
हँ हँ
तऽ सब हरा हरा चूड़ी पे खरीद लेेवे छिये
हँ सखी हमर तऽ दुकाने छै नेय तऽ हमर भैया कल्हे तनि चूड़ी उड़ी के मेल लाबे लागी गेले छियै छथि तऽ ओ मे सँ लेऽ लैय छियै तऽ पापा हमर मे तऽ भैया यहाँ आयत नऽ तऽ लाबे छियै तनी दूसरा जगह दोकान करे छि ने हमर भैया अर सभ तऽ ओही सखी
क बात छै हमार आरके भी अभी तऽ उनतीस तनी उनतीस तारिख के पूर्णिमा है आ होथ नै
आ
जेकर बाद साावन तनी घूस जित। तऽ तू सोमवारी उमवारी रखै छैय कि ना सखी? हेलो
हँ सखी।
ह्म तऽ सोमवारी उमवारी रखै छैय कि न जी। त केय‌ गो सोमबारि रहै छ तु?
चार गो करैय छियै सखि।
करे ल तनी जररी रहै छैय ने।
हँ
हम तऽ चारेगो सोमवारि कारै छियै। आ भोले बाबा के मंदिर जाइ छैय कि न?
हँं सखी हमरा आर गली में एगो भोले बाबा के मंदिर छैय। तऽ अहीं जाइ छियै। पूजा पाठ करै छियै तनी।
हमरो तनी तऽ भीड़े पड़े छैय मंदिर भोले बाबा के। तऽ तनि पूजा पाठ जाके कैर लेबे छियै। आ सोमवारी में तऽ ढेर भीड़ रहैय छैय मंदिर पर भी। एक तऽ छोटे मन्दिर छैय ओकरा में ढेर आदमी एकदम कोचा कोचा के घुस जैयतव।
हँ सखी त पूजा करै खातिर तऽ सब आबै छैय ने।
हँ जे ई बात छैय। आ केकरो तऽ कुछो बोलले के भी न पड़े छैय ने ओकरा मे।
हँ सखी।
तऽ जेहि से तनी मनी बात छैय। आओर तनी तू कोची बेलपातर उलपातर पूरा केय गो चरहावै छि तू?
ओहि जेतना रहै छैय पाँच गो नहि तऽ एगारह गो चढ़ाबै छियै।
जी हँ तऽ पाँचे हो त बेलपत्र हमहु चहबै छीयै पाँचगो नहि तऽ सात गो बेल पत्तर ऐसे चढ़ा दे
जितना रहै छैय उतना चढ़ा देबै छीयै भगवानके।
हँ सब चीज तऽ भगवाने के रहे छैय तऽ हुनका चीज तऽ हूंनके अर्पण करै छियै हमनी सब तब भांग धतूरा ई सब सब साल चढ़ाबै छ तू?
हँ सखी सारा चीज चढ़ाबैत छियै। अपन नियमसँ पूजा करैत छियै।
हँ हमहूँ तऽ कनि ओही नियमसँ पूजा करैत छीयै। हां त अभिषेक ई सब भी करै छैय ने तू?
हँ न तऽ हँ। अगर होबै छैय तऽ कर लेबै छियै ना त ना करै छियै।
जी हँ हमहुँ तऽ वही करै छियै। ह वैसे भी तऽ अभिसेक ऐसे हो जाइ छैय ने दूध दहि ई सब तऽ चढ़ाबिये के रहय छैय ने दूध उध चढ़ाबि के रहै छैय दही चढ़ाबिए के रहै छैय। शहद त चढ़ाबेही के रहै छैय तऽ ओहिस तऽ तनि अभिषेक होवे छैय ने। तऽ समझु की अभिषेक करिये के पूजा करै छियै।
हँ
एलि
ओही बात छै
जे हँ तऽ फेर ओही भांग धतुरा ई सब तनी चढ़ा देबै छी
हूँ हूँ
तनि नियम धर्म सँ पूजा करयमे तनि मने ढेर शान्ति लगै छै ने
हूँ
आ पूजा करेमे भी ढेर मन लगै छै
हँ
नीक बात छै नै सखी आओर कहू खाना पीना के की व्यवस्था होल रहल छै
खाना पीना के पनीर के सब्जी तनी बना रहल छीयै
हँ तऽ खाना की बना रहल छी सखी
हँ सखी हमर एगो तनी बड़ बहिन आवल रहे छै ने ओ
त ओही तनी बनायल रहल छी ने
हँ
तऽ बड़ बहीन आ रहे छै तऽ केने केने तनी घूरे फिरे लऽ गेल छियै
हँ सखी तनी मंदिर उंदिर जाय छिय
ह तऽ कोन कोन मंदिर घुमल छियै अपन बहिन आर के
हूँ
कोन कोन तनी मंदिर घुमाय रहल छ बहिन आर के
यहा तो खाटूश्याम मे गेल रहे छीयै परसू
डे ह यहू तो तनी खटु श्याम के मदिर छै खाटू श्याम बाबा के तऽ भाग तऽ ढेर बढ़ गेल छै नहि सखी
हँ बड्ड भीड़ रहै छै ओ ज जनै छै
ओ मे गली में तऽ कोइ जाने जाय नहि छै लेकिन
हँ धीरे धीरे अरे तनी रील उल से
ए सखी तनी दू मिनट रख रुकेै छै एगो कॉल आओल रहै छै ठीक छै हेलो हँ भैया कहाँ आये है अच्छा रुीकये ठीक ठीक आये
हँ सखी त कहू हँ सखी
पार्सल आवल रहे छै सखी
जी तऽ आ तोहर बहीन आबल रहल छै ने
हँ तऽ ओ सुतल छै
अ तऽ देखू तनी तऽ पार
अच्छा मम्मी जो पर्सल वाला लेना आलए हे
बाहरी है
हँ तऽ अपन काम तनि तू मम्मी के हमर भेले रहय छै ने ई
हँ
बोल देल बोल देले छियै मम्मीके ले लेबे छैे हमर एगो छोट बहिन छै ने तऽ ओही मङ्गाबै छै खाली दोसराके मोबाइलसँ अपन ऑर्डर कर देबै छै आ पैसो नहि देबै छै
जे त तऽ बड़ीइस बात
हुँ
हँ तऽ कहा तऽ ऐसे थोड़े करे के रही सखी तनी तनी छोट बहीन छै त तऽ हुनकर कनि बहिन छै तऽ नीक तऽ काहे ने तनी मनी दिला उदीला देबे छै
ना सखी बड्ड खचर छै खाली मंग मांगे छै हमनी सबसे की ई दिला दे ओ दिला दे अपन तो पैसा नहि लगाबे छै
जे तऽ तन हमरा तऽ लगे छै कि तू झूठ बोले के रहे छै ऐसन तऽ नहिए करै के रहे छै तऽ हर बहिन
न सखी सही मे
हममे तऽ जे एना हमरा नहि लगे छै बहिन देखा हम आर भी हम अपन घरमे भीतर अपन तनी छोट पर जाय छी
ओहि से साइड जादे लेबे छै ने
हँ तऽ हम जानै छियै ने
हँ
यह पानि हँ तऽ हमे तनी जानैके रहै छिय हुँ छोटा जितना करै छै ने ओकरा ओतना सुनाबे
हू
हम ओकर तनी दुःख दर्द तनी समझ समझे के रहै छै
ठीक छै सखी आय सखी
आओर कहू
पढ़ते नहि मौसमके तऽ एकदम बड़ी धूप छै सखी एकदम पागल हो जाइ छियै
ह ऐनहु आर के तऽ मौसम नहि हाल छै आज ता ढेर धूप हो गेल छै बारिश तऽ एकदम होबे के ना रहै छै
हँ तनी ज्री से पानि पड़ै छै आ फिर हो जाइ छै
पान उनी भरके भरके रहे छै तऽ तनि ठीक रहै छै ऐसे तऽ ओही ने कह सी गी अपना बढ़ाय के रहे छै आ पानी के तऽ कोनो व्यवस्था
देखि हमर तनी कॉल आगल रहै छै ठीक छै
ठीक सखी बादमे बात करै छै